की करै छैयय दोस्त
तुछ तुुचछो नय दोस बस ऐसेही फ्रिजबामे पानी्त रख तानी छी।
दोस्तो घड़ा यूज न करता ह गर्मी मे फ्र फ्रिज यूज करता ह।
दोस्त लेकिन घड़ा बेस्ट रहे ला।
नहि दोस्त तभी अभी फिरो बहुत काम करअ के छै
काम करै के छैय लेकिन सभसे बेस्ट घरे रहै छैय दोस्त।
हू छत पे आइ दोस छत थोड़ा सा आवाजब न ती हँ तऽ बोल छी न अल हम द छी औरदााबाद छी ने वहाँ दायल छी थोड़ा सा ई बजरवा धूमत धूमे ला।
ह
तऽ वही पे ती उल छैय ने। पुलवा टूटे गेल हाय
कोन सा पूलवा टूट गईल
औरंगाबादमे बडी फूल छैय।
एत दू दू मोहर दू मोहनुआ नदिया पे नय ह बा वही पूलवा जो आव र तो ईाल डालटेन त लाठीय तरफ
अच्छा अच्छा
वही पुलवा टूट गेल छै त तल बहुत कष्ट होयलत आ ई जा्यायमे तऽ नहि होय लेलत आबयमे बहुत कष्ट होयलत
हँ
जाल तऽ मुड़ उरा तस पहुँचा बसबा लेकिन आबे मे तीन दो बस बदले ल पड़लत रााते डेढ़ बजे पहुँचली यहाँ धरे लेकिन मजा बहुत लेलक मतलब हँ ओ एलो यादे रहै छै
अ तऽ यहीसभ चीज याद बनै छै
यहाँ ई हो गेलक इहाँ ओ हो गेल डेटो याद रह छे जून होला छै
रोज टोक घूमे जयबा तऽ तनी मनी तऽ कष्ट करै लए परै छै न
हुँ हउ आज दोस्तो ददारी करेला छै
का गद्दी केल केय छै
अ बोल लेल तऽ अपन अपन भाइ बड़ा भाइ के ती इ हमस ई चले त पैसा बा ओ भय छै आँ आ आ हम ओतऽसँ पैसा लेने छियै सत्ररह हजार रुपैआ आँय हम ओर देवत नहि छान छियै
तऽ दोस्तो से बात नहि करै छै तू
दोस्तवा बात बात कल छै ओ बोला की हम फसल छियै हमर त पैसा लेलेे छियै ई तीस हजार रुपैआ आ खाय पियैमे उड़ा दे छियै तऽ हम ओतरा लऽ जाइ छियै तऽ ई जैसे उ त सारा धर वालला हम तो पहचानेय छिय ऐं तऽ मेरा नाम लेत ब हँ तब बच जेता
हँ अच्छा
ए बचने पाइल हम ओतो बड़ा भाइके फोन करेली कि काहाकि ओ बड़ा भाइके साथ रांची मे एक दू दिन रह लेली त ओ तऽ बड़ा भाई न बहुत अच्छासँ जानत छै आर ओत मम्मी पापा भी बहुत अच्छाँ जानैत छैढ़ना ओसे जानत छै एँ ओ लित त हम एग्जाम लखने छियै सेमेस्टर ए्जाम ल छियै मट् ल सिक्सटी नाइन सत्तर परसेंट रिवार्ड छै एग्जाममे ओ लड़का हमरा साथे छै धूत करलेट
काय करबा करियौ छै ने कलयुगमे किछु भी होइ सकै छै समझलह
हँ
यहाँ आदमी प्यार दोस्ती सबमे धोखा खाय छै
अँ छै बोझ छै ने कि ई जे तोलब तर छिय ओकर बाद हम इंस्टाग्राम नहि च छियै हमरा मैसेज त रहल अर्जेंट रहलक तऽ नहि त छिय ने
त अभी अभी न कर छके कछ देर बाद मैसेज करै ला बा तऽ मैसेज ना होइ शायद कॉल कै क जो एप बा तो न ह ट हटी तऽ कॉल कट जाइ ऑटोमेटिक
अच्छा अच्छे तो ई बात न अच्छा छैे बात करी बादोमे हम मैसेज कर देब आ बताय छै
बस अभी हम भी गयले रही नीचे
खयली पीली नहि खयली पीली
खाए पियए नहि गेलेली नीचे इसी काम से
अच्छा
तऽ वही काम करि कऽ अयने छियै तऽ फेर ओकर बाद तोरा कॉल करै छिय
ह तमा तल जरूरी बनेक छै
हँ कमाना कमाना करबा तऽ पैसा ऐसा पड़ंग ने मरी छै
हँ हवा तालके महगाइ बहुत बढ़ि गेल छै डाल एक सए सात एक सए सरि होल बाक डाल दसे ठाम
दाल नहि सोना होबैछा लगते पेट्रोल भी तऽ बढ़ि गेल छै
डीजलो दाम बढ़ल छै एक सए सात एक सए आठ रुप हो देल छै
वही छै बहुत महँगाइ बड़ै छै कै क्या करबह देशोमे दिक्कते छै तबे ने महगाइ बढ़ै छै नहि दिक्कत रहै छै तऽ एक टाइमपर कमे रहै छै
हँ
क करबा गैस वैसके भी रेट बढ़ै छै घटत नहि ख छै कल परसूके न्यूज सुनलाह दिल्लीमे तीन सए कुछु गैस स्टोर करके रखै छै लेकिन पब्लिकके न बाँटै छै
हँ ओसभ होटलव होटलवाला रखले छै ने
धर होटल वालला रखले छ लेकिन धाँधली चलै छै ने
धानी तऽ बहुत चलै छै
इिया बर्बाद हो गेल छै अब
आ बेरोजगारी भी बढ़ गेल बात छै ने
ह
बेरोजगारी तऽ इएह बड़ी रहल छै
बेरोजगारी बढ़यके रीजन छै कि आदमीके जैसन चाही कम्पनीमे काम करय ल तऽ आदमीके चाही सरकारी नौकरी लेकिन प्राइवेटमे बड़ी जगह छै लेकिन उस उस लाइक कैपेबल नहि ने छै
नहि हमर खयालमे एतर दूए ई चारन बात बताई जनसंख्या आओर औसध कमी छै
जनसंख्या तो हर जगह बढ़ै छै चाइना मे इंडियाास से बेसी जनसंख्या बढ़ैत छै लेकिन
आ अवसर भी अवसर भी तऽ अवसर भी तऽ नहि छै ने
त ओ तऽ ओ त गलती ओ गलती तो क्य बोलते सरकार के ने छै कि अवसर नी लाबे छै छै थोड़ा मोड़ा लेकिन जितना अवसर छै तऽ उतना मे तो काम होइ छै ने आजके डेट मे भी प्राइवेट मे भी काम करके जिन्दा रहै रहै खााय पियै भर पैसा मिलैत छै लेकिन क करल जाइ छै
तऽ यहाँ आ चलते जो ई वा सभसँ सरकारी नौकरी चाहैत छियै
हू
आ बिजनेसमे मतलब ह
तऽ छौकरी अच्छा मिलै छै ने
ह आ व्यापारमे तो उतना रिस्क नहि लेबै बात छै ने क आ बहुत आ बहुत लो प उतना पैसा च भी तऽ नहि छै ने
अरे तऽ जकर पास पैसा बात त वो तऽ वो सरकारी नौकरी क पीछु लागल छै ने जकर पास पैसा बा हुआ आ अपन नया व्यापार शुरू करै तबे ने गरीब गरीब आदमीके सरकारी नौकरीमे तनि मनी जगह मिलै छै अब देखा देखबा कि बड़ा बड़ा बेटा लो बड़ा बड़ा बापके बेटा लो के प बिजनेस छै लेकिन तब ओ करे क काम छै ओकरा सरकारिए नौकरी करे छै जब तो हमारे पास अपोर्चुनिटी बात ह तू अपन बाबूजी के बिजनेस के आगे बढ़ावे छै त क सरकारी नौकरी मे घुसय छै दूसर ल छोड़ द दे जब तो पैसा अचछाके दिक्कत नहि होइ छै
ई बात त बा बहु बात बात अ सरकार र वेकेंसिन चरा मे दस दस लाख बच्चा फोर्म भर रहल छै
तऽ दस लाखमे बच्चामे फॉर् फॉर्म भरै छै ने तऽ ओकरोमे सँ अ तो फॉर्मे से त तोरा सैलरियो मिलै छै ने आज के बहुत सारा ऐसा ऐसा फॉर्म रहे छै ने कि तोरा पैसा रिफंड मिल जाइ जैस रेलवे के एग्जाम तू देबे छे ने अभी कुछोे के रेलवे के एग्जाम देबय त तोरा एग्जाम में पास हो जेबय हो गेला त ठीक ना हौएला फेल हो गेल छै तोरा पैसा रिफंड कर देल जाइ छै एक सौ रुपया काटी के चार सौ रुपया रिफंड कर देल जाय छय जैसे कि एन टी पी सी के एग्जाम हो गेल छै
हँ ई बँतवा बा ईसभ बँतवा बहा लेकिन ई सभ का कही छीये आ चल तऽ ई क्या बोल क्या बोलै छियै ने परिवारवला देबै तऽ वही है मतलब मानसिकता होइल बा छे लड़का सरकारी नौकरी करि तभे होइ
का करबा देशमे बड़ी प्रॉब्लम छै
बहुत बहुत बहुत बहुत समस्या छै
तो तोहर खाना खाना
हँ अभी तली बस थोड़ा देर पहिले ही
का खेलय छै
आभी हम बनेले ले छी रोटी सब्जी बनेले छी ले आ खयले छियै सलाद काट लेल छियै अब अचार ले लेली थोड़ सा
देखा हमर सवेरे लए अचार का बोलते हैं ले कऽ अयली छै गाजर वाजर कि सलाद काटिके खायब छै लेकिन भूल गेलियै
नहि सलदबा से थोड़ा पेटबा ठण्डबा रहलै न अभी गर्मीया दिन बा ने
ओ अभी गर्मीमे सलाद उलाद खाय ले छै से
हँ आओर बताइ छै हमरो एरो ई बा ई बीस तारीख बाद दू महिना ला पाउज रही से तहन जा ला ओहि ला निबह घरे मे रह ले बा
अच्छा
आ दस्ते बाद आब जाय छी झुमे मे ठण्डबा थोड़ा सा आबे दी ओकरा बाद देखत तानी तहाँ जाइब
ठण्डवा मे तऽ ठण्डवा मे तऽ गुजरात राजस्थान तरफ जाइके घुमै छै ने
गर्मी गर्मीयामे हम सोचय छली कि जे राजस्थान जायलै
न राजस्थान बडी दिक्कत छै वहाँ बड़ी प्रॉब्लम छै
नहि वहाँ पे जो ओ किला उला बाने छै ओ बहुत
हँ तऽ ओ ठण्डा ठण्डा मे जाय लाइक छै ने गर्मी मे नहि जाय के घुमए लायक छै बहुत गर्मी रहै छै वहां
नहि तऽ वहाँ उसको जय ई जयपुर जो क्या बोलते है राज राजधानी छै हँ उसको तो बुलाबीस छै ने तऽ उ बुलाबीस
अच्छा अच्छा अच्छा चलऽ ठीक छै करै छियै फिरसे बादमे धन्यवाद धन्यवाद